हलो।
हूँ। हेलो! बढ़िया -बढ़िआ -बढ़िआ अपन कहु।
अपनो ठीक छी, की सब भऽ रहल छैय?
किछु नहि बस घुमि रहल छी, की हेतै, अहाॅं बताउ?
यै यहाँ के गाम के लोकेशन घूमेयो वाला एइछ।
हऽ यार! बात तऽ सही छैय।
मजा आबैय छै, हम गेल छलौ हँ, आहाँ के गाम मे महादेव मंदिर बहुत नीक लागै छैय। घुमैयला।
हुँ, बात तऽ सही छैय।
एकदम ठण्डा -ठण्डा हवा चलू।
ई गाॅंव मे एकटा महादेव मंदिर टा छै, जे घूमैय वाला छैय। बाकी किछ नहि छैय।
ठंडा हवा चलैत रहतै न, तऽ और मोन लागैय छै घुमैय में।
तऽ बाध वाला एरिया छैय ना।
लेकिन डर नैं होइया अहाँसभके, गाछी वृक्षीमें।
नह, डर की बात की, कुनो पहिल दिन थोड़े ने एलियैया रहैयला।
रहि आयल छियै, तऽ केना डर हैत।
हाॅं बचपन स आादत छै ने, पर ओहिनेतो एना जहियो जंगल में रहे छै, पूरा टोल पर रहे छै। जेना सब रहे छै, थोड़े ने अकेले रहे छियै।
सेहो छै, सब रोजगार, सब -सब बात। होयै कि नैं, और आदमी ऑंचल -ताॅंचल सबसऽ।
केकरो से बात नहि होइया, सब दुनिया में मतलबी भ गेल छै भाइ।
अरे की करबैय, एनाहे होइ छैय। छै ने एनाहे होइ छैय, मतलब की करबैय। अछ अच्छा! कोनो बात नहि, आउ हमरा से हात। खानाके, हमरा जखन याद कऽ लेब, तखने भऽ जायत।
हँ यार नहि पता यै, पहिले सभसँ बात करैत छलियै, कॉल हम हमेशा सभके करैत रहै छलियै। लेकिन आब हम 'बिल्कुल' ए नहि करैय
अरे यार सुनू ने, एकतरफा कब तक होइ छैय?
अरे ओकरा सबके पता य, मतलब बहुत सारा एहन छले रीजन, तऽ कते बेर ने केलियै हम आगा सऽ। तऽ हमेशा ने कॉल इग्नोर करिता, या फिर ई कहिता जे नहि छैय। हाॅं घर में नैं छै, एहन टाप के तऽ भाई तहन कनी अजीब लागे छै ने, बीच में।
हँ -हँ से तऽ छै, ओते नहि एक तरफा ब एक तरफा ज्यदा दिन नै।
तैय दुआरे हम छोड़ देलीयैं। हमर ग्रेजुएशन खत्म भेल, आ ओकरा सबसऽ बुझीयौं रिस्ता खत्म भेल।
हँ, पता अय, हमरा निशुके शादी रहैय, ओहिमे आयल रहए काऽ बजे दू बजे राति में आयल रहे, पता न ओकरा सबके गार्जियन केना एलोउ करै छैय यार! हमरा सबके तऽ दसो बजे राति में नैं निकलऽ देत। से दू बजे राति मे आयल रहैय, तीनू।
सात आठ बजे राइत मे नइ निक
सैह ने, से बुझियौ आयल रहे, हमरा दू तीन बेर, मीनू एक बेर कहलक, तऽ हम कहलीयैं कि के छी? तऽ कहै कि हम अंचल, तऽ फेर हम कहलिय कि जे के अहाॅं अंचल तैय दुआरे हमरा मम्मी कहने इने एक आवाज में नैय उठी, तकर बाद फेर जाकऽ ओकरा हम कहलियै। जे अहॉं के छि बाजू तऽ? तकऽ बाद फेर घर खोलपऽ त कहैय कि निशू के घर देखल छौ तोरा? हम कहलियै की गैइऽ
ह
तू अत्ते राइत में केना
यार ओ निशुआ के, निशु के शादी भऽ गेलै नऽ?
हँ भऽ गेलै शादी, ओकरा ओ
ने जे छलै तकरे दिया नऽ? तऽ ओकरा बियाह में गेल छलैया आँचल?
हँ, राइत में एऽल रहै। यार तीनटा लड़की स एऽल रहै ओ अथी स, की कहल छै ओकरा? कि लेने रहै? एसकूटी स एऽल रहाऽ। तीनु एऽल रहैऽ, एकदम राइत में दु बजे। हँ, आ कोमल रहै, कोमल रहै। ओ आँचल रहाऽ, ई-ई रहाऽ, बाप रे हम
सेंटर पर का दोस्त बनल हेतेै।
कियाऽ?
वैह आँचल सबके निशू, निशू सब तऽ नै रहै छलै ओते ओकरा सबके?
हँ, नीक छी, के वाई पी अहुँ सब केने छियै?
हँ सर्टिफिकेट अइ हमरा पास के वाई पी के। लेकिन किछ नैय, बस ओ डिग्री तऽ बैइर्ह जाइ छै, और जादा किछ नैय।
मऽ-मतलब जादा किछ समझ में नैय ऐत, पता अइ
नैय अगर अहाँ करबै, अगर अहाँ करबै न तऽ अहाँ के समझ में ऐत, लेकिन ई छै न अइ में स्किप के ऑप्शन सब के पता चैल गेल छै, और मेन दिक्कत ई छै नऽ नै मेन ओई में ई छै न, कि बैस क न कियो टिचर नैय पर्हबै छै, ओ ऑनलाइन ओ में परहाइ होइ छै।
हँ से तऽ छैइहे।
नैय छै, तऽ जत्ते भी स्टूडेंट रहै छै सबटा स्किप कऽ कऽ कऽ सबटा जत्ते भी होइ छै ओकरा ओ अपन ह‌ंई ह‌ंई क बिडियो भगेलक आ भऽ गेलै।
हँ हमहुँ सब वैहैऽ केने रहियै ओई टाइम में, हमरा सब टाइम में रहै बहुत मतलब मतलब बहुत आदमी रहै तऽ, ओई टाइम में करै छलियै तऽ सऽर सब बुझा दै छला आ कोनो अ-जादा कहबै, हम किताब अईछे हमरा लऽग, जादा कहबै एन सी एस एस सेल नैय सिखलौं, ओई स कम्पुइटर के आधो नॉलेज नैय भेल हमरा।
नैय बांकी प्राइवेट वला तऽ हँ प्राइवेट वला तऽ बात नैय कहब, लेकिन ई सरकारी वला के यैह छै। केओ देख नहारे नैय छै।
सीट यार एकटा मैन छलै ओइ में, एतै के दार रानगर में केने रइयै ने अहाँ?
हँ-हँ-हँ।
एकटा मैम रहै आब तऽ शादियो भऽ गेल हेतै ओकर, हमरा सब टाइम में मैम रहै, बाप अरे बाह, कोन दैन किदैन नाम रहै।
हमर सब काल में न हमर सब काल में तीन टा लड़की छलै, बुझलियै? त एनै अपने सबके एज के लड़की सब ओमे करै छै काम अपने सब के एज के लड़की सब करै छै काम ओयमे। त तीनटा लड़की छलैया नहि ओहिमे स हमा सामने मे दू टा लड़की चल गेलै हं सर दू टा छथिन बांकी बांकी औरो सब जेना आई टी आई वला सब तऽ ओकर अलग छथिन।
एकटा सर ओ सर हैत जे अथि भटसिमरि के सर छै। ओत ओकर रंजना रंजना के अथी के मुकेश कि किदन नाम छै मुकेश नहि रा किदन नाम छलै बर नीक।
नहि नहि नहि निरञ्जन।
हँ ओए ओ छै अते एतै के छै यै इएह मुकेश सबके घर लंगका छय।
अरे ओकर भैयारीये छय।
हँ टकलु छलै एकटा जे छै बड बदमाश एकटा बड बद
दुनू भैय छै ममियौत भैय छै।
ओ भ सकैयै लेकिन ओ जे छै ने ओ बड बदमा ओ गेलै एकटा हमर ओ दीदी छथिन ओ बेरोजगारी भत्ता लयके लेल केवाइसी सब बेरोजगारी भता भेटय छय न से जे गेलै बाप ओकरा पर ओकरा सरकारी नौकरी भऽ गेलै ओ लड़की के।
ओ अरे यार अखन इ बला बहुत सारा छय लेकिन ओ बेरोजगारी बला मे सब कहय छै जे ओ यूज केलहुं अगर अहाँ तऽ फेर अहाँके अथि सब नहि भेटत जेनाकि ओ लेबऽ चाहे छय न पढ़य के लेल लोन तोन क्रेडिट कार्ड यूज करै छै न। तऽ ओ अगर उठेलहुँ तऽ अहाँके नहि भेटत ओसभ।
से एहन किछ नहि होइ छै, ओहो लड
नहि हम पूछने रहियै हम पूछने रहियै टीचरस। टीचर स पूछने रहियै जे सर ई वला अइ चौबीस चौबीस हजार रुपया भेटै छै ओहिमें बुझलियै बेरोजगारी बला महिने महिने एक एक हजार के दू दू हजार क अबय छै।
हँ लेकिन ओत एकटा अथियो मे सुनने रहियै किदन होइ छलै सेमें ओतय जै पडय छलै मधुबनी कि किदन ततऽ जाउ हम तऽ केनहो रहौं अप्लाइ फेर नहि गेलौं।
हँ डीआरसीसी।
हँ
हं कनि मधुबनी स कनि आगु छय।
हँ गेल रहौं त अहांके कि भेल भेल प्रोसेस?
हँ भऽ गेल काम कम्प्लीट भऽ गेल कोर्स के भेट गेल लेकिन ओहिमे जे पैसा वैसा भेटे छै न ओ सब लटकले अय कहलियै धुरबहिं जै दहि की करबै आब। के वाय पी आ पी एम के वी भी दुनू केने छियै हम। एकटा प्रधानमंत्री योजना वला ऐलैयै ओहो केने छी और ई केवाइपी वला दुनू ओहोमे एके चासाथ चालू भेल छलै दुनू तऽ हमसब ओहि टाइम मे नय नय नय ओ पैसा भेटय छय बेरोजगारी बला।
ओइ
अरे केवाइपी कोर्स छै ने, ओकर बाद हमरा एक हजार रुप पया लागै छय एडमिशन मे बुझल यै आ कोर्से खतम भेलाके बाद ओ एक हजार वापस वापस आबि जाय छै से पैसा कहलहुं ये वो पैसा वापिस नहि आयल
अहाँ सभके जाय परल, हमरा सभके तऽ आबि गेलै ओतहिसँ
कहाँ ओतऽ जाय नहि पड़ल, जायल गेल तऽ किछु और काज स रहिये।
अच्छा।
पैसा ले थोड़े न किछु और काज स गेल रहिये। एडमिशने के कोनो प्रोसेस छलै तै वजह से
हमरा सबके पता अय हमरा सबके सर ल गेल रहय ओ घूमेय ले गेल रहियै हमसब लेकिन ओ ओतऽ जे गेल रहे तऽ हमरा सबके कहने रहे लेकिन हमरा सबके तुरत पाइ पैसा आबि गेल।
हूँ।
हूँ।
पता नहि हमसभ कहबो केलियै सरके तऽ सर कहलखिन जे हँ मतलब आबि गेल हेतो देखियौ ओ लेकिन चेक केलिये तऽ नहि एले, बाकी बहुत सारा जगह स आबैत रहे छै ने। पइसा सब दऽ पता नहि चललै कहलियै धौ हमसभ अनेरो
फण्ड होइ छै ने ओहि हिसाब से।
हँ। हँ हमसब कते बेर सर के परेशान कऽ के राखि देलै हां हम सब कते बेर सर के परेशान क के राखि देलियै धुर जौ सर अहाँके, ओते मतलब लगिते नहि छलखिन जे सरे छथिन हं।
हँ ओ बहुत नीक ओ बहुत नीक जे सर छथिन। हम बा हमर बाबा के मरैस न तऽ हम कहलियै कि जे सर ऐसे, तो क्या हो गया रोक लोगी तुम जाने से उनको।
हँ त ओ एनाहे बात। गप केलियै तऽ उएह सभ सब कहलखिन कहलियै बाह त बहुत सारा कहलियै सर अहाँ बुते किछु नहि होेएबला अइ बुझि गेलो जाउ कोनो जोकड़क नै छी। हुनको एनाहे कहि दै छलियैन हें। सर कहय छथिन गै हमरा लैगते ने या जे हम एतऽ मास्टर छी हमसब कहै छीयै सर अहाँके के कहि रहल ए जे अहाँ मास्टर छीयै से कहू। मासटरके लक्षण ने ऐह।
कोनो कोनो मास्टर मिलत से आ जँ मानि लिअ जे ओकरा जेहन भेटि जायत मुकेशसर जकाँ त पगलाए जेब।
छीछोड़ा।
बड लेकिन बाप रे बा हमरा श्राप द देने रहए रीचा तुम जीवन में कुछ नही कर पाओगी।
हूँ हम तऽ उल्टा हमरा लग एहेन-एहेन आदमी आबै छै ने तऽ औकात देखबे में हमरा टाइम ने लागे या।
कहलियै हमहुँ कहने रहिए ओहि टाइम में सर आप श्राप दिये तो कुछ नहि अगर हम श्राप दे दियए तो सीधे भस्म।
वेहए न से आ ब्राह्मण के भस्म होइ मे टाइम नहि लागत।
तऽ कहलियै भस्म भऽ जएब तुरन्ते हम ब्राह्मण छीयै।
हुं, बात तऽ सही छै यार।
अरे यार हमरा तऽ एकदम। कहैया कि संतोष जी सर दिया उ पढ़ाते क्या है किताब मे से तो देख के बोलत हैं पढ़ाते क्या हैं, आ उहेए तुरऽते डिलीट फॉर एवरीवन मारि देलक। सर के कहलिये हमहूँ चुगलि एक नम्बर के।
बुझै छले ने जे स्क्रीन सॉट मारि के देखा देते तऽ ओहो गड़बड़ भऽ जैत।
अरे ओकरा मोन रीचा। आर छोटी आओर आचल आ मीनु।
हँ ओ।
बाप रे बा एहन छलै आब पीछा जे जे मिल जाय।
पहिले पता स्कुल मे तऽ ओहि टाइम मे नहि तैके बाद हम जहन ग्रेजुएशन मे तऽ भगवान पूर जाय छलियै ने। कोचिंग करै लेए रोज- रोज। तऽ ओहि दने जाय अबै छलिए हुनके के घर लग दने ने तऽ एक दिन एनाहे न एक दिन एनाहे रोड पर। ठाढ़ छलै बुझलियै हम आबैत रहियै। तऽ हमरा देख के न स्माइल केलक हम एना इग्नोर। केलिए जेना साला जिन्दगी मे तोरा कहियो चिनबे नै केलियौ।
नई भाइ अपन स्कुल टीचर। टीचर स्कूल तक ठीक रहे छै बाकी ब। फालतू।
नहि मतलब होइझे। स्मइल केलके एना रिएक्ट करते जे हा भाई हमहू ओकरा क दिए देखके एना हम कहलिये न बेटा एक बेर हमरा लड़ाई। गूगल छलैह इंस्टा पर बहुत सारा।
ओकरा भेले हमरा खुद झगड़ा भऽ गेल हमरा दिमाग ओकरा तऽ खानदानी। चलि रहल रहय हमरा चंन्दनमा से सेहो झगड़ा भऽ गेल रहै एकबेर।
से सब नै पता कहलियै धूरबैंह हम जल्दी मुंह नैह लगबे। रहे छै केकरो से लेकिन केओ जादा आगा से आब के जे बकड़ -बकड़ केलक तहन ओकरा हम छोड़े नहि छियै।
हँ जे आगाँ से आब कऽ चपर चपर करबै तऽ अहाँके दू। बुझेबै करत लोक।
तहन ओका देखा देै छीयै हम हम जेते हम होइया तते हम पहिले सुनै छीयै बर्दास्त।
आओर कत अहां कतय जाइ छियै मधुबनी जाइ छी ठीक। मधुबनी जाइ छी अहाँ घुमय लए।
कहां यार आओर एग्जाम सेमेस्टर वाइज बाला छै ने हमर।
कोन कॉलेज में। जेन कॉलेज से छियै अच्छ अच्छा आर के कॉलेज में अहां छलियै।
हँ पी जी आर के कॉलेज से कऽ रहल छी।
अच्छा पीजी कऽ रहल छियै कते पैसा लागल पीजी में।
एम कॉम फिक्स नहि छै हम अथि रेगुलर से क रहल छियै।
तऽ कते पैसा लागल तैयो रेगुलरसँ।
अखन मतलब ई नहि ने छै जे फाइनल भऽ गेले तऽ कहि दिया जे एते लागि गेले। तऽ फाइनल नहि भेले बाकिं लागै छै दू हजार। घबरमे लागि जाइत छै की कहलिये मां, सब खाई ले बैसल छै। दू मिनट में हंऽ।